खालि
हलोउ।
हँ हेलोउ।
हँ हँ।
हँ कहियौ?
कतऽ स छिय अहाँ?
की कहलि यैय?
कत स छियै दरभंगा, मधुबनी, सहरसा?
सहरसा।
अच्छा सहरसा स।
कतऽ स छीये?
दरभंगा।
अच्छा। आर सब बढ़ियां यए।
हूं हुं बढ़िआ अहाँ बढ़िआँ छी।
हूॅं। की करैत रहियैय?
बैसल छियै।
अच्छा।
कोन अथी से मतलब जुड़लियै ग्रुपे के माध्यम से या कोनो
ग्रुप के ही माध्यम से हमर एकटा बहिन छथिन वहि जोड़लखिन।
ओ।
हु हुॅं हुनका सहारा एलियै या।
तऽ आहाँके अखन पूरहन नय तीस टा कॉल कि?
नहि कहाँ पुरल हय हम अभी दू तीन दिन पहिने ज्वइन ही केले ही।
ओ।
ओकर बाद कनिटा घर के काम वगैरह भी रहै छै तऽ उधरो टाइम दै ल पड़ैत छै फोन लए क तऽ बैसल नय ने रहि सकैत छी भरि दिन। नहि त घर स नहि निकालि देतय।
आंह हा हा हा
हठ हीं
घर से नहि निकालतै लेकिन कलो पुरि जायत घरोे काम केनाइ जरूरी छै सब काज जरूरी छै।
हँ एक साथ सब कुछ कैर के चलनाइ छै।
हॅंऽ।
खालि जामे कि घरो के लोग सब खुश अहूँ खुश हमू खुश सब खुश।
सब आदमी खुश एहन काज करी जे सब आदमी कोनो दिक्कत नहि होइ चाही।
की करैत रहियै?
बैसल रहिये अहाँके मैसेज ऐल कहलिये देखिय हीनका शायद नहि पूइर रहल छै तऽ
हँ अहाँके नहि भेल।
हमर तऽ भऽ गेल तीस टा आब कॉल इम्हर स।
अच्छा।
उम्हर से ते कॉल एखन आबै छै आ पता नै कखन बन्द कियाकि एक सौ अस्सी मिनट के बाद कॉल नै आबै छै ककरो।
एक सौ अस्सी मिनट एकर मतलब तब अहाँकेँ नै पुरल हेत।
हां हां एक सौ अस्सी मिनट नै पुरले हन ओय दुआरे कॉल आएब रहल छै।
हूँ।
के पूर गेलाके बाद कोल नै आबै छै।
हूं। पुर जैत, पुर जैत।
नै त हमरा ओय सब पर कियो मैसेज केलक तहने हम अथी केलौ नय त हम कॉल करै के चक्कर मे नै जाइ छियै।
हां लेकिन समझो मे नै आबै छै एना में ककरा से की बात करिए।
वैह-वैह-वैह बात छै, सब
कियकि सब जगह मतलब पोइंट नै न बैठा सकै छियै। तै कारण से।
किनका संगे लोक की बात करते नै करते कनि दिक्कत भऽ जाइ छै।
हां कनि सोचियो बाजल पड़ै छै।
हूं-हूं बहुत सोच
हूं।
तते टर्म कंडीशन लगैने छै जे
हां।
की कै सके यै त अहां गंवै में रहै छीयै की कतो
हम रहै छी पूर्णिया लेकिन अभी गाँव मे छी।
ओ।
हमरा बाहर में मोन नै लागै छै, हमरा अपन गाँवे मे मौन लागै छै।
नै नै बढ़िया यै गाँवे मे मोन लागै छै सबके बाहर तै कियो जाए छै
अहां देखियौ बाहर ककरो किछ मजबूरी रहै छै तबे रहय लै चाहे छै।
हां-हां बिना कै मजबूरी के थोड़े कियो जाइ लै चाहै छै गाँव।
फेर आबू बाहर लै जाए लै तब हम हमेशा रह जायब, ई जे कहबै घर में रह के रहै लै।
हूं-हूं।
से सब हमरा से नै हैत तब हम अपन गाँवे मे नै रहब।
सही बात छै, गाँवे में रहेईयौ के चाही बाहर लोक किए रहतै।
हां आब देखियौ बाहरो जाइ छै तऽ कनि घूमते फिरते नै। कना हेतै हूं।
बिना घूमने फिरने तै में आदमी क्यो रह सकैयै?
हूं।
घूमनाइ-फिरनाइ छै जरूरी।
आहां घर मतलब ऐता दरभंगा मे आहां सबके साथ मतलब फैमिली के साथ रहे छीयै की अकेले।
हम पटनामे रहै छियै।
अच्छा-अच्छा।
पटना मे रहै छीयै अकेले।
अच्छा। कुनु चीज के तैयारी करै छियै कि जॉब?
तैयारी।
अच्छा।
जॉबे के तैयारी मे छीयै।
हूं-हूं-हूं समझ गेलिए, समझ गेलिए।
हूँ।
तब खाना - पीना बनि गेल? अपने बनाबै हेबै? अच्छा मंगल करै छी।
हूं हूं आइ फिरिये छियै तऽ
की कहै छै तब साावन के सोमबारियो करै हेबै? केए लियऽ बढ़ियां कनियां मीलत।
कनियां मे जे मिलै के वेएह मिलतै सोमबारी आ मंगलबारी केेला सॅं थोड़े
नै करीयौ देखबै दिन मिले तऽ कतौ। कहै छलै जे कोनो खराब बात थोड़े छियै।
नै नै खराब बात करनाइ, कोनो भी खराब बात थोड़े छै।
हू।
लेकिन सोमवारी अक्सर देखै छियै लड़किये सब करै छै लड़का के बहुत कम देखै छि। करै छै लेकिन बहुत कम संख्या।
हँ से छै नै जे अपन कनियां क जादा मानथिन ने ओ करै छै।
छै कहिया ओना स्टार्ट? अही सोम से कि कहिया से स्टार्ट छै सोमवारी?
तीन तारीक सँ ओना स्टार्ट तऽ भेए गेल ये लेकिन जे पूर्णिमा सँ करतै ने ओकर तीन तारीख से।
अच्छा संक्रान्ति बला के स्टार्ट भेए गेल छै।
हँ संक्रांति बला के स्टार्ट भेए गेल, हम पूर्णिया -पूर्णिमा से करै छी साॅरी।
नै नै बढ़ियां यऽ लेकिन नै पहिले तऽ पूर्णिये बला के होइत रहै ने?
करै छै ओकरा पाँच टा लागलै ये और जे पूर्णिमा से करतै ओकरा चाइर टा।
ओहो मे त अहाँ सबके एगो बचले अछि।
हँ।
लेकिन सब बेर त पूर्णिमे बला के एगो बेसी होइत रहै अइमे शायद। पुर्णिमा बला क कम छै हूं हूं। अच्छा। बढ़ियां छै तहन दुनू टाइम करै छियै कि मतलब एक टाइम?
नै दुनू टाइम।
तहन त बढ़ियाँ यऽ।
हूं।
बहुता य एको टाइम करै छै।
हॅं अपन-अपन इच्छा।
हॅं इच्छानुसार काज चेल
कृष्णा जन्माष्टमी हेएत अहाँके शायद सत्रह अगस्त के।
अइ बेेर?
हॅं।
नै - नै सेप्टेम्बर मे छै तीन या चाइर सेप्टेम्बर हॅं।
सब बेर तऽ अगस्ते मे होइत रहै।
ओएह त मलेमासे के कारण ने सब बेर त अगस्ते मे ई की नाम छै रक्षोबंधन होएत रहै आगू मतलब
हॅं त फेर ओकरो अगर देखियौ ओकरो ब्रत करै छियै हमसब तऽ भरि दिन पानी नै पियै छियै बारह बजे राइत मे एकबेर पियै छियै।
ओइ मे तऽ बहुत आदमी के अथी छै मतलब भरि दिन नै खेलक बारह बजे राइत के बाद किछ नै-नै फलहार नै-नै हम करै नै छी।
अहाँके नीक कनियां नै चाही एकर मतलब हम बुझि गेलियै।
पता या लेकिन लूगाइ कृष्णाष्टमी करै छै।
हूँ मेला सब जब लागल तब जाय मे अच्छा लागै छै।
हँ हँ।
ताहिमें कोनो व्रत कए लियो तब तऽ की कहै छै होश आबै मे कनी देर टाइम लागि जाय छै। ह
ह
जेना कि नवरात्रा शुरू हैत।
हँ।
हम दसो दिन करै छियै दुनू टाइम।
ई आसिन वला की?
नै नै ई अभी जे एत आब एत न अक्टूबर में उ।
हँ ओहै अक्टूबरे में।
कहै छै ई आसिन भादब हम नै बुझै छी।
अच्छा अच्छा।
मतलब समझ में नै आबै छै। बुझै छियै एना जनवरी फरवरी कैर कऽ कहबै न तब बुइझ जाय छियै।
हँ। ओय मं दसो दिन करै छियै?
हँ।
दुनू टाइम?
हूं हूं हूं।
बाप रे बहुत व्रत करै छी।
हँ सब करै छियै लगभग म पप्पा गुस्सा भी करै छै।
हं-हं एते नै करैके चाही।
किया हमरा नीक लागैया।
नै तहन तऽ बढ़िआँ यऽ।
अहाँ नै ने बुझबै के इ बात में कोनो पोइंट हेतै तब न हम करै छियै।
सही बात छै सही
तब दरभंगा में जे श्यामा माई मंदिर यए
हँ।
हमरा ओतऽ जाइके बड मोन करै यऽ।
नै कहियो ऐल छियै की?
नै ऐल छियै दरभंगा ऐल छियै लेकिन ओ मन्दिर नै ऐल छी।
आइब जाऊ बेसी अथियो थोड़े छै सहरसा स बेसी तऽ आब सबचीज के सुविधा छै।
कियो ला कऽ जाइये वला नै छै जे छै उ ला कऽ जेबे नै करतै।
किया?
अरे बाजेए लगै छै।
कहियौ कहबै दस दिन दस दिन कहबै तऽ नऽ दिन बाद त बाद एक दिन कमसँ कम लऽ एथिन।
हूँ।
कहियौ एहन मौका लागत किछो के त।
हँ एखन किछो मौका नै लागै वला यय।
बस स्टेंड रेलवे स्टेशन सबकत नजदीके मे छै। आराम से जै सकैया आदमी कोनो दिक्कत बेसी दूर नै छै।
हू।
तऽ घुमै परहेज करै छियै नै।
परहेज करै नै छियै परहेज करबाबै छै।
अच्छा करऽ पड़ैया।
हँ मजबूरी में नै तऽ हमरा अगर अहाँ छौइड़ दियौ तऽ हम एक दिन में सगरे सऽ घुइम कऽ चैल एब।
घूमय के तऽ चाही आदमी घूमय में नीक लागे छै बहुत आदमी बहुत के नै नीक लागै छै लेकिन बहुत ज्यादा के निको लागै छै।
हुं।
ओहेन टाइप कऽ आदमी भेल घुमय वला सब।
हूँ।
घुइम सकै छी कोनो दिक्कत नै छै।
खाना बना रहल छी कि?
की कहलियै?
खाना बनाऽ रहल छियै?
हाॅं किचेन में छी।
हू लागले हल्का हल्का आवाज जे।
नैं चावल धोइ रहल रहिए ने ओकर आबाज आबय छैं।
ओ।
बढ़िआ एइ।
तब नहा कऽ पूजा पाठ सब भए गेल।
नय नय स्नान आब हेतैय।
अच्छा।
एखन सिर्फ हॅं हँ बिना पूजाके काज नहि चलै छै।
हु।
पूजा करैये पड़ै छै।
हु। आरो सब बढ़िआ घरमे मे माँ सब ठीक छथिन।
बढ़िआ य तऽ दू
एक बहिन एक भा।
हाॅं हाॅं।
ओहो। बढ़िआ एइ अहाँ पैघ छीयैय?
नय हम छोट छियै।
उह।
खेनाइ बनबैय मे दिक्कत नै होइया कुनु।
की कहलियै।
खाना बनाबे मे कोनो दिक्कत नै ने होइया।
नै नै नै।
नै गर्मी मे होइय छै बहुत आदमी के परेशानी।
नै ओते गर्मी नै एइ की कहियै तऽ पाँच दस दिन से लगातार बारिश भए रहल अइ।
बारिश तऽ पटनो मे होइ छै।
लेकिन ओतबा गर्मी नहि ये, हमरा ठण्डा लगै छै।
हुं तखन तऽ अहाॅंके जान बचल ये।
हाॅं कतबा गरमी केलकैय रे अभी, दिन रात चुहे काटैय छैय।
गर्मी बहुत रहै।